हस्ते
नमस्कार बोलि अहाँके की हाल छै
हमर हाल चाल सब नीक हाल चाल छै रौआ बताय छै रौआ परिवारमे सबलोग नीक छै माता पिता भाय बहिन सबके तबियत नीक बा छै
हँ हमर परिवारमे सभ नीक छै अहाँके परिवारमे सभ नीक छै
आ हमरो परिवारमे स सबलोग नीक छै माता पिता भाय बहन सबके तबियत नीक छै और बताई रउवा खाना पीना खाली छै
हँ हम तऽ खाना पीना खा लेबै छी अहाँ केना खेले छी
पिना खाली छै अभी तक खइनी छिय खयने छी हम रोटी खयने छियै आ थोड़ा चावल खयने छियै ओ ताल धना खुने छै आ बने छै झुगनी के सब ची बनि छै आ चटनी खुने छियै खा पी केके सलाद खोएने छियै आओर थोरा ठण्डा पी ले छ पेट के ठंडा करे ल छै रउवा खाना पीना कहा खोएले छय
हम तऽ खयले छी दालि भात तरकारी अणडा खयले छी इतना खयले छी
अहाँ कीथि छय अहाँके हँ बोली
अरुआमे दिन भर मे कोबर खाना खाइ छै
न हम दिन भार मे जादा नू खाइ छी एक से दू बार क कब क दू बार खााय छी न त एकके बार कब कब खाइ छि।
रउआ भूख नहि लागै छै
आगै छै लेकिन है है है
हमर तऽ दिन भरि मे चार पाच बार भूख लागे छै चार से पाँच बार हम खााय छ सुबह मे नाास्ता करै छिय दुपहर मे खाना खााय छ फेर शाम मे खााय छै आर फेर रात मे खााय छै आर ओ तऽ दूए टाइम खाना खाइ छै
अहाँके एक बार बढ़िआँसँ बाहरके खाना खा लेबै छै ने तऽ ओकर बाद घरके खाना न नीक लागै छै
न तऽ हम तऽ बाहरो द खा ले छिय तऽ घर मे आके ना ना खाना जरूर खााय छै बाहर के खाना से पेट थोड़े भरै छै बाहर के खाना स्वाद भर रहे छै घर के खाना जब न खााय छै न हम तब त हमर पेट न भरै छै आ ओ बाहरी खाना से पेट भर जाइ छै
हँ हममे तऽ घर जाइ छी हमरा तऽ खूब नीक नीको लागै छै
तो राउर बाहरके खाना मे ज्यादा फास्ट फूड खाइ छै चल परे पिज्जा खाय छय कि समोसा लिटी खाइ छै
खाइ छी हम ज्यादा पिज्जा न खाइ छी ब क खाइ छी
बर्गर हम तऽ हम त बर्गर पिज्जा चाउमिन मोम उम सब बहुत कम खााय छै अगर भूख लागे छै न तऽ बाहर मे हम क करे छै कभी समोसा जे बना से नीक बहुत स्वादिष्ट समोसा बनाई छै बेचे छी दस रुपे छै कहाँ करै छी चार गो समोस खलि छैय ओर घुघरी छै देवे छी अच्छा घुंगनी उ पर से डलवा लै छी चटनी डलवा लै छीे धनिया डालवा लै छी और प्याज डालवा लै छी उ कर बाद खााय छैय काफी नीक लागे छैय आ कबो भूख लागे छैय तऽ का करय छैय भूजा लागै छैय भूजा भूजा का करई छैय चना के लााय के चूड़ा के भूजा लागै छैय आ नमकीन लागै छैय आ भुजिया डाल देेबई छैय आ मर्चा प्याज टमाटर डाल देय छैय आ नंबू गाार देबय छैय आ नमक लगा देय छैयआ मिला के खााय छैय मजा आ जाय छैय पिज्जा बर्गर में बड़ मजा हमरा न आबे छैय खायले छी ने एकार पिज्जा जे स्वादे पत न आ छैय त पेटे भरे छैय ने स्वादे बरे छैय नीक न लागे छैय हमर इसभ फास्ट फूड खाइ छैय आओर रउआ फास्ट फूड मे काँ नीक लागे छैय
एक दिन हमरो खियाइ छी अहाँके फास्ट फूड कहलू खियाइ छी
काहे ने जरूर खियाइ छैय रौुआ दू बजे हमर से भेंट करै छैय हम दू बजे जाइ छै खाना खााय छैय ने तऽ रुउआ हम जरूर खियाइ छी आइ छीै खियाइ छैय रौआ
त दू बजे तऽ अहाँ तऽ कल अहाँ दू बजे न खाना खाय जाइ छी दू बजे ने अहाँ कहलू एक बजे छुट्टी लै ल अबै छी नहि दू बजे अहाँके ठीक आहांके छुट्टी कय बजे होइ छैय
ओ कहबै जे नीक लागै छैय बोली हम ओ छुट्टी ले लेम छैय
हमरा तऽ दू बजे बैंकमे जायके छैय अब अहाँ जब बोलू तब हम बोल देब दू बजे बस खाता हमरा खोल दे खोलबाल लेबे छैय
तऽ ठीक बात छैय चार बजे रउआ फिर रहै छैय
चारि बजे अ अहाँके छुट्टी कए बजे होइ छैय ई बताउ ने अ ओकर बाद हम बता देबै छी
हम दू बजे छुट्टी होइ छै त रऊआ काल हम त रऊआ बजे से एक बजे छुट्टी ले लेबै छी
ठीक छै नहि छै नहि अहाँके दूइए बजे छुट्टी लेबै छैय ठीक दू बजे चले के बैंक चले छीअहाँ बैंक में ठीक फिर वहाँ से हम बैंक मे काम खाली पाँच मिनट दस मिनट के काम छै हो जाइ तहाँके हमरा पटि देब
आरो ठीक कहै छैय हमर तऽ हमर चौक पे एगो गर्मी दिन मे बहुत बढ़िया फालूदा खियाआइ छैय क करै छैय ने बालूदा के फुला देवे छी आ डले छी बध होइ छैय ने उडाली छैय फलूदा रब कपड़े मिलइ छैय आओर रस रहै छैय मध के उ आ काजू से म छैय काफी अच्छा लगे छैय फलूदा खल बनै छैय कि न
फैलय छैय उह ने फालूदा जे बादाम जैसन रहै छैय बादाम आ दुख के
हँ न हमर महल्ला मे तऽ अलग मिलै छैय का कहै छैय फालूदा रहै छैय मद रहै छैय आ राबड़ी होइ छैय न राबड़ी राबड़ी के मिला दै छैय आ काजू की सब मिला दै छैय अ र से बलप के सिलिक होइ छै बरप के सिलिक होइ छैय आ ऊपर से डाले छैय काफी अच्छा लागे छैय पचास रूप के खिलाबे छैय पहले तऽ पले तऽ चालीस रूपयामें मिलै छैय ने तब देखई छैय की महंग हो गए छैय गैस उ कितना महग मिलै छैय ने ओहिस साठ रूपआ कर दे पचास प कर दै छैय दस रुपआ महंगाई बढ़ जाइ छैय हम तऽ रोजग मोन करे छैय रोज पैस क मिलै छैय रहै छैय न तऽ खाइ छैय काफी अच्छा लागै छैय त ओ गर्मी मे जाादे की खाइ छैय
ह तऽ जदाा किछ नहि खाइ छी गर्मीमे उह बाहरके सामान खाइ छी
ओने आइसक्रीम ले जाइ छैय कि नहि बेच ले
न बढ़आं न मिलै छैय आसक्रीम जो आइसक्रीम जितना मे हम मतलब अपने यहाँ मिलै छैय ने उतना नीक लागै छैय यहाँ पे आइसक्रीम उतने बेकार लागै छैय लागै छैय खाली पानि ह
मार बेचै छी ने
हँ तऽ खराब माल दै छै जो कोन मिलै छै बीस रुपये उहाँ जेकर स्वाद रहै छै यहाँ वैह ओसने कोन के स्वाद बड़ा बेकार लागै छै
सुनै छै रौआ आज कल्हि छै आ हम दू तीन दिन बाद प्लान बनाई
अपने के आवाज नहि आइ ओ हेलो हेलो
हेलो
हँ बोल नहि न अहाँक अवाज नहि अबैत रहै छै
अब आवाज आबै छै
हँ अब आबै हँ अब आबै छै
हँ तऽ ये कहै छै बहुत दिन होवै छै हमे घूमै छी साथे न तऽ हम का करै छै दू तीन बाद छुट्टी लेबे छै सोलह तारीख छै तऽ रौआक दिन आइ छै तऽ त हमनी के घूम छी हमर शहर बानू हमर शहर एक दिन घुमै छै सात पाँच घंटा घुमै छै आ रौआक तऽ खाय के मनमे छै तऽ हम भी खियाइ छै रौऔ खियाइ छै
हँ हँ काहे नहि काहे नहि हँ हँ लेबै छी काल्हि लऽ एती तऽ हम काल्हि आजयती काल्हि हम पूरा फ्री छी
तऽ रौआ तऽ हमर मालूम नहि रहे छै कि कल आबै छै तऽ हम तऽ बात न कर ले छी तऽ छुट्टी मिलल काफी दिक्कत हो जाइ छै पहिले से रौआ मालूम बताये छै न तऽ हम आइ छुट्टी ले लेबे छी त छुट्टी तऽ न लेेबे छै तऽ कल्हि छुट्टी न मिल जाइ छै दिक्कत काफी रहै छै कभी नेक्स्ट टाइम हम वहि अ तऽ नेक्स्ट टाइ बोलै छै नू हम रौआ हम जाइ छुट्टी हम लेेबे छी रौआ खबर करै छी तऽ ओहि दिन रोआ के हम बोलाई छी तऽ ओ दिन रौआक हम तऽ हम रौआ पाँच छ घण्टा घुमए छै
ठीक ठीक एकदम बढ़िया कहिया से घुमय लेल जाइ
हँ तऽ रौआ एगो खुलै छै एगो मॉल ओहिमे रौआ गेल छै कि नहि
नहि गाउँमे अभी तक हम शहरके कोनो मॉलमे गेल छी केने खुलै छै
हमर घरवा के लगे चौक नहि छै ओनहि एगो खुलै छै बहुत बढ़िया मॉल खुले छै ओहि मॉल के नीचे एगो खुलै छै डूअल रोल्स बढ़िया खिलई छै खाना निश्चित रोटी खिलाय छै आओर मटन चिकेन खिलाय छै काफी सस्ता खिलाय छै तीन चार सए पाच सए मे बढ़िया पेट भरि खाय छै तऽ रउआ आबि जब छुट्टी रहै छै तऽ वैह ट्वेल्थ रॉयल्स होटल मे चलैत छै ब बटर मक्खन खाइ छै चिकेन आओर लिट्टी रोटी खाय छै तऽ ठीक भाइ छै हम बतायब छै खबर करेमे छै तऽ हम दू तीन दिन मे छुट्टी लेबे मे छै तऽ घूमै छै ठीक बा
छ
ठीक भाई छै बात ठीक काल्हि बात करय छै नमस्ते छै
मस्त